हँ गुड मोर्निंग केहन छियै यौ
हम तऽ ठीक छी अहाँ बत अहाँ कैसन अहाँ कैसन छी
कहलियै अहाँ सभके कोन कोन पर्व त्यौहारसभ मनबै छियै अहाँसभ
की कहै छी अहाँ
अहाँसभ कोन कोन पर्व त्यौहारसभ मनबै छियै
हममनी तऽ उहे होली दिवाली इएहसभ त्यौहार मनाबै छी आओर की करबै
ओ दिवालीमे आह सभके की की होइ हइ
दिवालीमे वही पूरी पकवान बनै छै आओर की करबै
तऽ दालि भात सब्जी तरुआ कचरी रात कऽ इएहसभ बनै हइ बुझलियै दिवालीमे
सेच्छा अच्छा दिवाली मे ई पूरी कचहरी कोन खााय छै बोले ई भात चावल
सभ साग दिन गणेश जीके पूजा कऽ लै छलियै फटक्का उटक्का उड़बै छलियै
हँ हँ
खाले एने हमरसभके मम्मी दालि भात तरुआ कचरीसभ बनाकऽ रखैत छलै पूजा कऽ के उठैत छलियै हमसभ खा लैत छलियै आरामसँ राति भरि फटक्का जे ओनि बेर मोन केलक त ओनी बेर फटक्का उड़ेलियै
अच्छा हँ तऽ ई अहाँ फटाका अहाँ उड़ाबै छियै
हँ बड नीक लगे फटक्का उड़बै मे
न तऽ अमनी तऽ फटा के पैसा के बर्बादी सब छै कि पैसा मे आग लगे के बराबर होइ छै फटा उड़ेलास से पैसा मे मतलब आ गेले तऽ इहे सुझा कलही फुआ देेले छथिन ने कि फटाका की उ रहतै लड़का सबस ठीक उड़ाबै छै
नहि यौ हमर सबके दाजी सिखेने छथि पहिले बीरिया फटक्काँ हमर सबके डर जब धिय पुता हमसभ छलेली तऽ डर लगै छलै तऽ ओ कुटी के डंता होइ छै ओहिमें घुसा घुसा के हमर सभ के नाना जस्ती खेलैत गेल ओहि ओ पहिल होइ ओहिमे उड़ेली ओकरा बाद फेर हाथसँ उड़बय लगली
अच्छा अच्छा तऽह अहाँ धिय पुता अली तऽ अहाँ फटक्का उड़ाबै छी डंटा मे भयके
हँ ह कियाकि हमसभ डेराइ छलियै कि नहि तऽ हमरसभके नानाजी ओनाहिते सिखेने छलखिन उड़बै लए
अच्छा तऽ दही हम पहिले बेर सुनले छियै कि डानटा मे धैय के फटाखा उड़ाबै छै
हॅ कियकि डर लगै छलै कि ने तऽ बड़का सन्टी के डंटा लऽ लै छलियै नानाजी सिखा देने छलियै ओहिमे फसा ले छल कुछ लुत्ती मे धरा कऽ उड़ा दै छली
ओहो नीक आइडिया छै ने
अहाँ कहू ने अहाँ सब नहि उड़बै छी छियै
हम भी उड़ाबै छियैस बात छै फटका मतलब जादा नहि एना उड़ालेइ छै कि पैसाके बर्बादे सबै छै ने
ऽ ईसभ कोन सभ दिनके पाबनि त्यौहार छियै यौ सालमे तऽ एक बेर अबै छै
नहि तैयो सब दिन के हमनी के इह चलै छैटा पैसतै
ओ ओ बजियौ आओर स
अहाँ आओर बतैयै अहाँ की कहै छी आओर बजियै अपने
ठीके छियै की करियह
हँर य इहो बात सही कहै छी कि
ह
अहाँके अहाँके यहां लाइन छियै
लाइट
हँ अहाँके यहाँ लाइट छियै
ह यौ लाइट तऽ अभी र हइ हे इ आर क रह तऽ आदमी के गर्मीसँ कुछ राहत मिलै
एने बड़ा लाइट कटे छै आदमी के दिमाग दही हो जाइ छै कितना लाइट
केहना सब के एरिया छै आब तऽ हर जगह लाइट दै छै छै पहिले वाला बात आब थोड़ी छै
न बड़ा लाइट कटै छै गर्मी के दिन मे हालत पंमचर हो जाइ छै
ह आब तऽ हर जगह लाइट दै छै। बड्ड कम काटयके आदेश हइ सरकार के
अपनासँ सभ काटै छै। की करि सकै छै।
ओ त तऽ दिक्कत होइ छै हत नहि
ह हँ क कर सकै छी आओर कोनो अथ यो जेना छै ने आ आओर की कर सकै छिय हँ
ह इहसभ बात छै।
हँ ब ह बात कर न सकै छै नकु
ह ओ नहा खाली न ह हँ
हँ हम नहा कल अहाँ ई न कोन इसकुल मे पढ़ले छी अहाँ
ह पढ़ने छियै ऐस मिडिल प्राइमरी इसकुलमे पढ़ने छियै मिडिल इसकुलमे पढ़ने छियै हाई इसकुलमे पढ़ने छियै कॉलेजमे पढ़ने छियै यूनिवर्सिटीमे पढ़ने छियै
अच्छा तऽ अहाँ तऽ दसमामे अहाँके कतना नम्बर आयल रहलै छै
यौ दसमामे नहि देलकै नम्बर हम सेकेण्ड कयने छियै मैट्रिकमे सेकेण्ड केलियै इंटर मे बी ए मे प आइ पी जी मे ईसभमे फर्स्ट कयने छी लेकिन मैट्रिकमे सेकेण्ड कयने छी
एक काहम न पढ़ने का मन से मैट्रिक में
पढ़ने छलियै यौ किया ने किया बड कम नम्बर देल त
अछि
मैट्रिकेमे तऽ सेकेण्ड केली ओककर बाद फेर सभमे फर्स्टे केलियै
हँ तऽ ई तीमर बात छै कि फर्स्ट फर्स्ट कले छी बाद बादमे तीनोमे
ओ हम जे प सेकेण्ड कऽ गेलियै तऽ हमरा पीछुसँ हमर तीन एगो आओर भाय बहिन अइ ओहो तीनू सेकेण्डे केलकै
जा अहाँके अथिी प गेलल छै। ने रीता
हँ हमसभ तऽ बड़ छियै कि नहि जब हम सेकेण्ड केलियै तऽ ओसभ सेकेण्डे केलकै
हँ ओहो सभ सोचले छथिन कि दीदी जब तऽ ओहो लग करिय सा
आ अी कोन पढ़ाइ करै छियै
हम तऽ अभी करै छियै इंटर के कर छियै कि अभी पढ़ाई
ओ इलेवेन्थमे छै कि ट्वेल्थमे छै?
ट्वेल्थमे छी अभी तऽ
एकरा बाद की कह कोन पढ़ाइ करबै
एकरा बात सोचै छी पढ़ाई छोड़ देबके
खेती बाड़ी करबार
हँ खेती बाड़ी सोचले छी कि बाबू दादा के जना मा जमीन छै ओहिमे खेती बाड़ी उइ के नॉर्मल जिंन्दगी जिय के उतना
खेती बाड़ी के अहाँके तऽ एलेवें टेलथ करय के की जरूरत छलै ओ तऽ मैट्रिको पर भऽ जाइ है
नहि ता जैसे ट्वेल्थमे लेले छियै एग्रीकल्चर ने तऽ ता नॉलेज होय जेतै तऽ तर नीमन खेती हो उत्पादन भी बढ़ जतै छै। तऽ आओर फायदा होइतै ने
हँ अबै हइ ओकर कोन दबाइ केना की खेती बाड़ी के जानकारी के लेल एगो कोर्स होइ हे ओकर ओ कऽ लेत अ
ह नहि तऽ ओहो ऑनलाइन करै छै ने आब आब सभ चीज ऑनलाइन सुविधा आ गेल छै तऽ ओ भी करै छै काहेकि अब इहे प्लान छै कि अब देशके लिए सेवा करैके छै
हँ एगो तऽ ई बड्ड नीक बात छै कि ऑनलाइन सभके क्लास दऽ दऽ कऽ बच्चा सभके बड्ड सुविधा देलखिन रह
हँ बात सही छै। कि सबके ऑनलाइन क्लास द दै
हँ बच्चो सभके किछु परेशानी कम भऽ गेलै बाहर निकलयके कि घरेमे ओतेक सुविधा ऑनलाइन क्लास कऽ कऽ मिल जाय
हँ
काल्हिो एगो हम अपन फुआके बेटीके फोन केलियै कहलकै कि हम अभी क्लास हमर चलै हए हम बादमे बतियै एगो
अच्छा
ओहो ऑनलाइन क्लास करै छलै कइल के नहि कालल खुना फोन कल तऽ
ओ कोन क्लासमे छथिन
ओ तऽ ट्वेल्थ कऽ लेलकै बुझाइ बी ए मे छै
से बीए मे छथिन नेौ हँ
अभी ए मे कोन सब्जेक्ट लेने है कोइ लेने हेतै तभी तऽ क्लास करै छल ऑनलाइन
हँ जादातर देखै छियै कि सभ इ ही करै छै ने
ह अहाँ अ भी क्लास करऽ जाइ छी कि अहूँ ऑनलाइन क्लास करै छी।
हम त क्लास करे जाइ छी कोचिंग मे एगो सर्वे कोचिंग सेंटर ओहि मे जाइ छी
ओ ब्ड नीक बात छै जाए दियौ नॉलेज भी नहि जरूरी छै
हँ ई तऽ बात सह कह छै
अभी जेबे कलास करऽ टाइम भऽ गेल हे कि जायके
हँ जायके तऽ भए गेल छै। एनीके मर भेमाासर
हँ अच्छा तऽ क्लास कऽ के आयब तब हमर से बतियाब आ ठीक छै।
ठीक छै। ठीक छै। भेमा तर के बारेमे बतायब अहाँके